हलो
हांजी, जय भॻवान जी
जय भॻवान जी, बढ़िया, तां ॿुधायो?
बढ़िया- बढ़िया, भॻावानजी कृपा आहे दीदी।
जी- जी।
काथां ता ॻाल्हायो?
न ॿुधाइणो आ, चवनि ता हाणे। न
अच्छा, असां त ॿुधाए छॾियोसी कल्ह जिन बि ॻाल्हायो।
हा, कल्ह मुखे पतो पयो
अच्छा -अच्छा
जी -जी
ख़ैर कोई गाल्हि कान्हे। बढ़िया -बढ़िया, नयनि- नयनि माण्हुनि सां ॻाल्हाए करे सुठो तो लॻे पांण।
हा, नयो एक्सपीरियंस थी वयो आ न हुं
कुछ त जानकार बि निकिरी आया कल्ह ॻाल्हाइणं -ॻाल्हाइणं में हा।
एरियो पतो तो पए, त पतो तो पैजी तो वञें न
हम्म -हम्म, सही ॻाल्हि, हालाकी सही आ न ॿुधाइंणो घुरिजे।
न- न कल्ह चय, हा हिकु ॿ माण्हुन मुखे अंञां चयनि
अच्छा
न ॿुधायो करे
हम्म
ह कोई ॻाल्हि कान्हे
हा, लेडीज़- लेडीज़ ॻाल्हायंउं ता त शेयर करे ता छॾियंउं न
हा।
कल्ह पर हिक जेनट्स बि ॻाल्हायंई त उन्ह बि पुछियंईं त मां ॿुधाए रखियो मासि, त असांजे पाड़े जा ई हो भईया निकिरी आया
हंसने की आवाज़
हंसने की आवाज़
ईंयें न त ईंयं दोस्ती थी व्यव
हा- हा- हा, हाणें दोस्ती छा ई कंदासीं
न इंयें नथी चवांव, न पतो लॻंदो आ न ईयें, की ईअं कॾहिं न ॻाल्हायोहोसीं फोन जॾी -जॾी ॻाल्हाए वरितोसि
हंसने की आवाज़
ह हुं
ज्यादातर बॉम्बे जा माण्हूं एड आहिनि हिन में।
मुखे बि इअंई तो लॻे, हा कल्याण जा बॉम्बे जा मूंसां बि हम्म मुंसां भी ॿ हा मूंसा भी जेका ॻल्हाया तनि ईअंई तव बॉम्बे जा कल्याण जा, राजस्थान साइड जा, कोटा जा
राजस्थान साइड जा आहिनि?
हा।
अलाए मुखे त लॻे ई न पियो कल्ह कल्याण ई कल्याण जा माण्हूं पिया ॻाल्हाइनि।
न कल्ह कोटा जा भी मूंसा ॻाल्हाया तंई।
अच्छा, सुठो आ न पांण सभु जुड़जंदा ता वंञंनि पिया, असांजी सिंधी कमेटी तैयार ती थिए पई
उहोई त घुमंण वंञूं कान्ह, फोन में ई ॻाल्हाए वठ हुननि सां।
सही आ। सही आ- सही आ बिल्कुलु।
हा, ॿियो तव्हां छा कंदा आहियो घर में?
मां कुछ ख़ासि न‌ इंयईं थोड़ो सतपुड़नि अंउं लॾुनि जो कमु कंदी आहियां, थोड़ी सिलाई कंदी आहियां
एॾो बढ़िया कम त कंदा आहियो।
हंसने की आवाज़
न थोड़ा माण्हूं, जो संभाले रखियो तनि सिंधी संस्कृतिअ खे
हम्म
हा असांजे त हाणें मतिलब समाज में नालो लिख् त सभु नाले लिस्ट ठा ठाती तनि ॾिसो भा ॾिसो भाभी जेकी तव्हांजी जनरेशन आ, या असांजी हूंदी त कुछ माण्हूं ई ॼाणनि ता, अॻिते जनरेशन कंदी? सतपुड़ा, लड्डू, खीचा, पापड़ कंदी?
न कंदा, कोई न कंदा इन्
कोई न कंदो, ॾिसो न धीरे- धीरे- धीरे वरी होटल मां ई वठिंणा पवंदा।
हा।
हीअ रियाल्टी तव, जेको घर में घर में स्वादु अचे तो, उहो स्वादु होटलुनि में थोड़ी आ
हम्म न ओॾहिं जा लड्डूं सॼो तेल- तेल पियो हिननि मां वहंदो आ।
हा, जे पाहिंजा ता चवंदी मांव न भाभी हीअं ठाहियो -हीअं ठाहियो -हीअं ठाहियो ठाहियो, अऊं करें -करे बी एक्सपीरियंस अची तो वञें न, उहोई हाणे असां असांजे समाज में वधाइनि ता हाणे पूरी लिस्ट ठाही तनि जहिंखे जे पासे में तो पए पो उन्हन खां वठे ईयेंं, जेके ट्यूशन वारा हिन सि सिलाईअ वारा हिनि, मतिलबु महिला ग्रुप लेडीस में, पूरी लिस्ट ठाही तनि
त इह्यो सुठो आ न पांण
हा, जे जींअ मुखे पास तव्हांजो पवंदो मां, तव्हांखे ॾींदमि न कमु
हम्म
हा कहिड़े बि एरीये में भाभी हिते ॾिसंदव न हिकु या ॿ ई लेडिसूं तव जो करनि तियूं
हम्म
हम्म, त उन्हनि खे प्रोत्साहन ॾिजे अ असांजी संस्कृति खे हा, ठाहे रखियो तनि
सही आ न माण्हूं, पाड़े खे अॻिते वधाए त ज्यादा ई सु
हम्म, न सिंधी सिंधीअ खे ई वधाए न सिंधी सिंधीअ ते वधाए न
हा सही आ।
हा।
ख़ैर हे त कम ईंये आ त भॻवान जी दया ए सिंधी जुड़ियल हिनि मुंसां।
हा ईह्यें नथी चवां, जेको तव्हां कमु ता कयो न भाभी, ॾाढो सुठो आ ईयं चवांव ती। अॻिते जी जनरेशन सत् पुडा ल लड्ॾू न ठाहींदा मुखे पतो आ सभु नौकिरी जॉब वारियूं आहिनि। सभिन खे वॾी -वॾी जॉब खपे उहो ती चवांव।
वॾी- वॾी जॉब खपेनि, अऊं के केॾा लेडीस कम केॾा कंदा आहियूं असां केॾो सिखियल आहियंउं, असांजे ॿारनि खे त मतिलबु ॾिठो बि न थऊं के हे कंदा आहियूं, हे क्रोशिया ठाहिण मां त हेॾियूं चाद रूं भरींदी हमि हथ ते, सिंधी कढ़ाई कंदी हमि
हा हाणे सिंधी कढ़ाई ॾिसो, मूं हुन में, रेडीमेड कपड़न में भी ती अचन।
हा
न, हाणे ट्रेंड निकतो हुअ
मां मशीन ते भरे करे कढ़ाई, पेंजे गुड़िया खे, इहे प्रिंस ड्रेस और ई सभ ठाहे ॾिनयूं हुयूं।
हूं, मां बि बनण मतलब पर शादी खां पहले वॻा कढ़ाई वढ़ाई सभ कंदी हम, मम्मी बि लटा सिबंदी हुई, मां कढ़ाई सभ चवंनत्यूं, तूं वॻा किथां वठंदी अहीं, तूं किथां वठंदी अहीं? मां च्योमांन मां मां ई कंदी आयां, चैती बढ़िया तई बढ़िया तई, ॾाढा माण्हू मूंखा सिखण बि आया। मूंखे, असां कंहिंखा सिखण पहले काॾे वेंदा हस, हिक ॿ सेलिन खां पुछी पुछी, ॾाॾी खां पुछी पुछी सिखंदाहास, अॼकल्ह थी व्यो आ, इंटीरियर डिज़ाइन, हो डिज़ाइनर कपड़ा बि उनमें सिखाइन ता, असां त पुछी पुछी सिखंदाहास न।
हूं, हिन हुन जो ॾिसी, अऊं झट कढ़ंदाहासीं डिज़ाइनूं।
हा, मम्मी चवांसयती, कढ़ाई लाइ असी रुपया ती अस् अस्सी रुपया ती वठे, सच में हेॾा पैसा केरु ॾींदुस मम्मी अस्सी रुप कढ़ाई सिखारण वेठी, माई सिखाए ती न भाई, मां महीनो ॿ सिखी ईंदीमस करे।
हूं
मशीन हलाईंदड़ हम, त महिने में सिखी बि आयम।
मां, अठ ॾींहं कुल सिखी इहा, मशीन जी कढ़ाई।
हूं, त कोई सिखारे न भाभी, फ्री में बि कोई न सिखारे रंदा, अन न, असांजे पूरे पाढ़े में सभ सिलाई कंदा हा, कढ़ाई बि भयाणी सि सेखाईंदी हुई, त मां हा, त मां ॾिस, मुंजो शौक़ु, मम्मी कढ़ाई सिखां, सिखी अचां, मम्मी, हेॾा पैसा केरु ॾींदुइ, ईअं चयईं।
अॻे वैल्यू हूंदी ही, पैसे जी, हाणे
पैसे जी, कान्हें कान्हें। हाणे माउरूं चवंनत्यूं, वञो सिखी अचो, त चवंनत्यूं, असांखे पुॼे नथो।
हूं हूं हूं
न
न, चैन ता, ये सभ करता ई कौन है, आज के टाइम में, ॿारन खे चौ त ईंएं ता चवन, की हे केर तो करे, ज़बरदस्ती फ़ालतू चीजूं न सिखंदासीं। असांजो पुराणो, हो सभ लिप्त तो थींदो वञे।
हा पहले हो मुनण थींदा हा, त कीअं सिंधी कढ़ाई वारा हू पाईंदास। न पाईंदा, जेको ॼामो छा, चोलो हा। हा, त कीअं नानयूं ॾाॾयूं सभ ठाईंदयूं हुयूं। हूं मुंजी नानींअं मुंजी, मुंजे भेण जे पुट्र लाइ ठाहे ॾिनो हंईं। त, मा चयो मूंखे बि सि सिखाय नानीं, तूं छा ठायो तई, मूंखे बि सिखाय त मूंखे बि सिखायईं। वरी ॿी में ॿयो बाबू थियुस मुंजी भेण खे, उनखे वरी मां ठाए ॾिनोमांस। पहले हलंदा हा न, हा त उनेजी ससु खे चऊंसु कुर्तो पइजामो वठी ॾियऊ, चई न मूंखे ठाहे ॾियो। ईअ फाका वा न हूंदो ॼेको राजस्थानी वारो, उहो उहो सुबी ॾियो, पूरो वर्क करायो हुयइ हिनजी ससु बी।
अच्छा
हा
हा अॻे पाएबो हुयो न हाणे काथे हाणे चोली वठी पाइनि ता बज़ार मां।
का कुर्तो पइजामो वठी ता पाइनि।
हूं छा कजे हाणे। ॾाढो समय बदिलजी वियो आ दीदी, ॾाढो समय बदिलजी वियो आ।
उई छा पहले शौक़ वौक़ केॾा हूंदा आ वॾनि खे, वो आ न
ऐं वेचारा वॾा बि चुप थी विया आहिनि छा कन।
हा हाणे हले नथी न हाणे सभु पुराणे ज़माने जा थी विया आहियूं।
हा
हूं
हाणे बसि पढ़ाई नौकरी, पढ़ाई नौकिरी बसि।
वो बि हा
कल्ह हिकु ॼणे चयई न की, हे सिंधी टॉप ते आहिनि नंम्बर वन ते। सिर्फ़ु इने करे, की हिनिन जी ज़ाइफ़ूं हिननि खे करे अऊं खाराईंदियूं हूं। ते मने मज़ो, पर हाण हाणे हिनन जूं जाइफ़ू बि निकिरी पयूं आहिन ॿाहिर ॿाहिरि त हिननि जी बर्बादी तए आ।
न इएं कुझु कुझु हूंदा, हा न ईय चवंदा पंहिंजी पंहिंजी सोच आ।
न पर अ हक़ीक़त तव दीदी। की अॻे माण्हू असां अस असां घरनि खे पकिड़े वेठा आहहियूं, अऊं अॼु अॼुकल्ह काथे तियूं घरनि खे पकिड़े विहनि, सभिनीनि जो पैर ॿाहिरि थी पियो आ। त घरनि जी छा वैल्यू रहिजी वेंदी।
हूं भाभी सची ॻाल्ह ॿुधायांव रिआल्टी तव। ॼेके ग़रीब घर जी छोकिरियूं मिडिल क्लास में न गरीब ॼेका छोकिरियूं तियूं अचन न
हम्म
उननि जी खवााइशूं ॾाढी तनि, उहे ई ती
हा
हा व्यवहार ख़राब करनि, पैसे वारे घर जी छो छोकरी ॾिसंदा न भाभी त बी निवारत सां हलेव पई ती, वॾनि खे ॼेको ॾिस तंदो माण्हू, हाणे हाण मुंहिंजे मामा पुट जी शादी थी, ॿ ॿ सालु थी हुयस, त साल भर छोकरी खे समझाय समझाय समझा थकजी पियास। छोकिरी सम्झे काने ई हिकुदमि ग़रीब घर जी, मुंहिंजे मामे खे मस्त कार घर बंगलो। दुकान, मस्त सभु वॾो सभु फैसिलिटी, कमु वारे मायूं डस्ट कटिंग बि करे आ सभु कमु करे वञ, बसि रोटी करणी हुस, लड़ाई झेड़ा कस कस तॾे मुंहिंजे मामा पुट छॾे आयुस, चई मूंखे तलाक खपे। चई ग़लति कईं न समाज वारे चई छॾे छो आहेसि माने मीटिंग विहारे छॾे अची सां, चईं न मूंखे ॾाढो तंग कयो हुईं, मां न रही सघंदुम। छोकी बॉमिटी पहले बि थी चुकी हुयसि ॿ ट्रे
हूं
हाणे पैसे खे छोकिरी मिली थवसि, हाणे छह महीना थिया तस। त हेॾो ख़ुशि आ ग़रीब घर छोकिरी कईं ख़ुशी न मिलियस।
अॻे म अॻे वॾा बुढड़ा हूंदा त ग़रीब घर मां वठी ईंदा के निड़त त निजारीअ सां हलंदी हाणे वड़ी ज़मानो उबतो थी पियो आ।
उबतो थी पियो तव सुठे घर जी सभिनि खां मठियूं ॾिनई भाॼियूं वरी सभु ॾिनई, मुंजीड मां दोस्ती यारी में हुई मुंहिंजी मां ई कराई मांस त मस्त ख़ुशि लॻी पई आ ॿई फैमिली ख़ुशि लॻी पेई आहिन कल हुन छोक करी मम्मी मिली एॾो भाकुर पई पाए, के बढ़िया घर में ॿुधायो तईं करे।
सुठा भई यार कोई ख़ुशि रहे, हा हा।
हूं,
वई आयां फ्री, तडीं त फोन खणी वेठा आयूं न।
तहांजे परिवार में केर केर तव?
बसि असां माउ पुट्र ई आययूं मुंजी गुड़िया जी शादी थी वई।
हूं,
ब आयूं बसि मां पुट, हुन ए छोकिरो सुबुह साइणु हली वेंदो आयां मां सॼो ॾींहं अकेली हूंदी आयां घर में। मां ऊं मुंजो कमु
सुठो त आहेन कोई त निभाए थो सांथ न खाली वेहण सां सुठो त कुझ करजे हा। मूंसां मम्मी चवंदी ही सां पापा जल्दी जल्दील इक्सपायर थी विया।
हूं,
त असांजी मम्मी चार ॿार अकेले पालियां तईं।
हूं
मुंजा नानणा बि हूंदा हा त उ सपोर्ट न कंदा आ सिलायूं करे हे करे हो करे पापड़ ठाहे मतिलबु असांखे सुठे सां पढ़ायांई कयईं।